नमस्कार।
और बताई ने समाचार सब नीक छै यहाँ के।
यहाँ के समाचार सब नीक छै अहाँ केँ बताबै छी ने समाचार सब नीक छै।
और बताई ने खाना-उना खा ली यहाँ।
हाँ यहाँ के तऽ खाना-उना खा लेले छी, अहाँ के बताबै छी ने खाना-उना खा लेले छी।
हाँ हम भी था ले छी।
की-की खाय छी।
रोटी, सब्जी खेयली हय, दूध खेलिया आम खेलियै हय, यही सब खलियै हय।
बड़ा नीक-नीक चीज खाय छी।
हाँ। और बताई ना मौसम कैसे छियै अहाँके।
यहाँ के तऽ मौसम नीक छै, थोड़ा बारिश-बारिश का मौसम होय छै और थोड़ा का बोलै छी ना उ आँधी का मौसम होय छी और ई धूप-उप बहुत गिरै छी, अहाँ के बताबै छी ने कैसन मौसम छै।
हाँ इधर भी काफी नीक छै मौसम। लेकिन दून दिन मे का दिन मे ते गरमी पड़ै छै इधर।
हाँ ई तऽ बात छी बड़ा गर्मी पड़ै छी।
और बताई ना की कहै छै अहाँके।
इहाँ के ते अभी सुतल छियै।
ह्म्म। और बताई ने पढ़ाई-लिखाई सब नीक चलै छी।
चलु बाद मे फोन करै छी बाद मे, बाद मे। का भेले ब
सुनै छी।
हाँ सुनै छी, अब बोलै छी हाँ। हाँ-हाँ बोैलै छियै ने त
कहै छी पढ़ाई-लिखाई सब अहाँके नीक चलै छै।
हाँ इहाँ के तऽ पढ़ाई-लिखाई नीक चलै छी, अहाँके बताबै छी ना पढ़ाई-लिखाई नीक चलै छै।
हाँ हमरो सब नीक चलै छै।
हाँ पढ़ाई-लिख ई नीक चलै चाए चाहै छै। के बोलै छी।
की कहै छ
यहाँ तो अभी इहाँ तो अभी सुतल छै।
कहै छै कि उम्म क ना हाँ खा लेल छी।
ऊं की-की खायलै छी।
हम खेएलै छी रोटी, सब्जी, आम, घीम, मौध इहे सब खेएली हय।
हम भी खाय लेले छी, यहाँ के तऽ खैने या पनीर खैने या, रोटी खैने या, आम खैने या, अचार खैने इहे सब खैने छी। बड़ा नीक लागै छै खायक मे। आ घूमय-उमय के प्लान बनाबै छियै कि ना पटना आबै छी।
घुमने जाय छै।
त चलै छै ने कभी घूमे छी वाटर पार्क मोतिहारी। के इहे सब
ह्म्म चलै छी।
हाँ तऽ चलै छीये ई ते कभी कहै छै ना चलै छी हमु।
ह्म्म ठीक छै, कहै छी।
काहे कि वहाँ गाँधी उम्म ए गाँधी पार्क छी, चरखा पार्क छी, उम्म नरेला पार पार्क छी, ई सब बड़ी नीमन-नीमन पार्क छी, सुन्दर-सुन्दर छी त उहे घूमै छी।
ह्म्म।
ह्म्म।
और बताई ने अहाँ के सब पेड़-पौधे लगाबै छी।
ह्म्म इहाँ ते पेड़-पौधा लगाबै छी। आम के पौधा लगाबै छी और अ लीची के लगाबै छी, कटहल के लगाबै छी आ का बोलै छी नै केरा के लगाबै छी, इहे सब लगाबै बड़ा नीक-नीक लगाबै छी और सब्जी मे लगाबै छी का-का आलू लगाबै छी, भिण्डी लगाबै छी, कोबी लगाबै छी आ ई लगाबै छी, मिर्ची लगाबै छी, टमाटर लगाबै छी आ ई का कहै छी ना उम्म उ निम्बू छोटा बाला जमीन वाला नींबू देखै छी।
ह्म्म।
फूल सब लगाबै छी, बड़ा नीक-नीक लगाबै छी, अहाँ सब बताबै छी ना की-की लगाबै छी।
आम लगै छियै, आम, लीची, कटहल और लगै छै कटहल का, सहजन का, तूत का, नीम का अ अमरुद का यही सब लगाबै छीये।
बड़ा नीक-नीक लगाबै छियै।
ह्म्म और बताई ने अहाँके दू दिन पहिले बारिश भेल रहै छी।
उम्म इहाँ ते होएल छी बड़ा खराब बारिश हो साथे घर-वर सब खराब क के चल गेल छी। अहाँ के बताबै छी ना कैसन उहो भी बारिश भेल छै की।
ह्म्म इधरो भेलै छै बारिश, आँधी भी बहुते जादा छै।
ह्म्म बड़ी आंधी तेज आबै छी। सुनै मे आबै छै लाइ लाइट-वाइट का पोल-उल गिर जाय छी अहाँके।
हाँ लाइट भी कटल छै बहुत देर तक।
हाँ। आ की-की कहै छी। किना हई। ए सी कहै छी। हाँ अहाँके सुनाय छी। आरो कहै छी ना। बाइक ए मोटरसाइकिल आबै छै। मोटर
हँ, मोटरसाइकिल चला ले छै। एम
कैसे हाँकै छी, कितना स्पीड हाँकै छी।
हम चलबै छियै, ई तीस चालीस के स्पीड चलावे छीै।
बड़ा नीक स्पीड चलाबै छियै।
ह्म, अहाँके चलाबै छि।
ना अहाँके इहाँ के तो न चलाबे आबै छै। समझे नै आबै छै कलच कोन छी, ब्रेक कोन छी, कैसे चलाबै छीये, एक्सलेटर कोन छियै पते नै होय छीयै हम त अहाँके तऽ बड़ा नीक चलाबै होय छियै।
ह्म्म हम बहुत दिन से चलाबै छियै ना प्रैक्टिस छै हमरा।
इहाँ के सिखा थोड़ा देबे छीेये ना काहे कि इहां ना आवे
हँ, जरूर सिखाउ छी।
ह्म्म, काहे कि लूड़े न छ कैस हकै छै कइस नहि हकै छै। हे गेलू होतै न।
आओ छै न, आचार व, अचार उचार लगवी छ की माताजी अहाँके
आ यहाँ के ते लगाबे छीय, आचार ल गबै छी, आम के, इमली के और काते को बोले छै न नींबू के लगाबे छी। कटहल के लगाबै छी आही कथी आंवला के लगावे छैेह, आहा के बतावे छीे ने माताजी कोन लगावे छै, आ एगो मिर्ची के बोलल भूल गेल छी मिर्चीे लगाबै छी।
हू, हमहूँ भी लगाबै छी।
कथि कथि के लगाबै छी।
आम लगाबै छियै आओर नि मिर्च के लगाबै छियै, निम्बू के लगाबै छियै, आंवला के लगाबै छियै। इमली के लगै छै।
बड़ा नीक नीक लगाबै छियै।
ह्म्म, आओर बतेई खाजा उजा खाइ छी अहाँके।
यहाँ के त खाजा उजा नहि खायले छियै, काहि कोनो चढ़ेवला हइए नई छै। अहाँ के खईले छियै।
हू, हमहु खायले छी।
कती कती खईले छियई।
हम खाजा खयले छी, तार के खाजा
हँ, बड़ नीक नीक खाजा खाइत छियै न।
ह्म्म, खाजा खजूर खाय छी।
अहाँके कोनो सपना उपना हई कि ना कहू घूमय के।
हँ, सपना हई छी कश्मीर घूमे के।
अहाँसँ बात करके ओकरा बाद थोड़ा जेबै खाना खायइ ओकरा बाद टाइम मिलतै तऽ अहाँके ब फोन करबै ठीक छै।
हँ ठीक छै ठीक छै।
काह - काहक कि खाना बन गेले छियै तऽ अहाँसँ थोड़ा बात कऽ लेबै छी ओकरा बाद जाइ छै खाय
हू
अहाँके बताबै छी ने कथि कथि बनै छै? ए
खाना बनै छियै मीट मुर्गा के, रोटी बनै छैियै।
हँअ।
हु। आओर बताह न खेती बाी सब नीक से चलै छी अहाँके हे
ह ई हेगत त नीक चले छी, अहां के नीक चले छी। हेई
हँ।
अहाँ के खेत कितना रूपे जुत तल इ
पाँच कट्ठ रुप लैहे।
कितना रुपआ जोत लई, कितना रुपआ जोत लई।
एहि पाँच सए रुपए जुतलइ।
बर महंगा जोतै छी इहाँ तऽ पचास रुपआके क्ठा जोतैत छी। मने अढ़ाइ सएके पाँच कट्ठा जोतैत छी।
हँ। हम जोतै छी ने अहाँके गरल खाइ छी।
अ गागल तऽ खाइ छी बड़ा नीक लागै छै गगल खथमे।
हँ बहुत ही नीक लागै छैमे
अहाँकेँ कले छी।
हँ बहुत खै छी पहिले लड़कामे खाय छी, आ बेचबो करै छी जूरा पर।
ई तऽ बात तऽ छियै कर रूपे बेचै छियै बचपन मे।
एक रुपआमे एक पीस बेचै छीय हम। एक रुपया में एक पीस।
हँ, ईहा गत्ते ग कॉल आबै छियै ने मोबाइल पे, ओहीसँ ता आवाज अहाँके नहि सुनै छियै।
ह्म चलईयई आबतऽ छै ने अहाँके गर्मी के मौसम चलै छै तऽ ठण्डा उण्डा पियै छियै सिकंजी।
आ आज ट्यूशनमे पढ़ाइ पियए लै छियै ह ओ बड़का स्प्राइट होइ छियै ने उह पी लै ले छियै।
सझ पी रहली से
हँ, सरजी पिलै लै छी गर्मी ज्यादा हो गेल छी ने ओहीसँ पिलै लैत छी कहल छी जाउ सभ खरीद के ले ले आउ पैसा दे लै छी आओर खरीदके हम ला लै छी तऽ सब पिए छी।
हम तऽ कहै छी गर्मी बहुत पड़ै छी, घर सँ बाहर नहि निकलबई। निकलबै तऽ छाता ले के निकलबई।
हँ, हँ, ई तऽ बात छियै, सही बात कहै छै अहाँके। बड़ी गर्मी छियैई, ह अति गर्मी छियै।
चलियई अहा से बात करके काफी नीक लगे छै।
अहा से भी बात करके बड़ा नीक लागै छै, अ खाने खा से अहा से फोन क के कहाई छी, ठीक बा छीयई तब करई छी। अहाँके भी माता पिता को नमस्कार कहै छी।
ठीक छै, रखै छी।